हेलो
नमस्कार
नमस्कार अहाँ की करै छी
हम तऽ अहाँसँ बात करै छी अहाँ बताउ ने अहाँके हाल चाल कैसन छियै
हमरो हालचाल सभ नीक छै अहाँ बताउ अहाँके हालचाल सभ नीक छै
हँ हमरो हाल चाल सब नीक छै
आओर सभ सभ नीक छै
ह आओर सब सब नीक छै अपन बताय ने अहाँके खाना भऽ गेलै
हँ हमर खाना भऽ गेलै
आओर बताउ वहाँ के अहाँ के र मौसम कैसन छै
हमरा ओतअ मौसम सब नीक छै अहाँ बताउ अहाँके तऽ मौसम क्वेश्चन छै
हँ हमर तरफ मौसम नीक छै आओर बताउ ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलत छै
हँ हमर पढ़ाइ लिखाइसभ नीक चलै छै
हू
आओर अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलैत छै
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक छलै छै हम तऽ दिन मे पढ़ैत छियै तीन घं्टा रट के पढ़े छीयै दू घण्टा अहाँके पढ़ाइ दिन मे कितना चलै छै
हमरो प्राय दिनमे खूब तीन चारि घण्टा चलै छै
हू
अ बता हँ सब नीक छैक अहाँके सब नीक छैक
ह्म अहाँके खाना बना लैत छियैक
जी हम खाना तऽ बना लेबय छी
अहाँके खानामे कथि कथि बना लैछी बतैयै ने
हम खानामे सभचीज बना
हेलो
हँ हम खानामे सभचीज बना लेबय छी जे अहाँ आबैत छी सभ बना लेबय छी
ओ आओर बतैउ अहाँके हमूँ बना लैत छियैक सब चीज बना लैत छियैक अहाँके मीट बना लैत छियैक
न हमरा मीट नीके न बनाबय अबैत छैक
आओर बतइए ने अहा केँ ओजे गर्मी पड़ैत छै कि न
ना हमरा तरफ गर्मी त ना छैक अहाँ तरफ छैक गर्मी
ना हमरा तरफ गर्मी ना छैक
चलू तब त ठीके छैक
ह और बताइए न अहाँके ओनी मौसम कैसन चलैत छैक मने मौसम बारिश उरिश होइत छैक कि न
हँ हमरा तरफ तऽ मौसम नीक छै आज नए गर्मी छैक न धूप छैक बारिश केँ मौसम लगैेले जब दे कहू अहाकें की होइत छैक
हमरो तरफ जादा बारिश उरिश मने न होइत छैक मेघ घेरले छै मौसम हमरो तरफ काफी नीक छै समझि अहाकेँ
एगो अहा अहा दू मिनट त हम्मर एगो बात सुनैत छी
ह्म
हम तनी अहाँके फोन रख सकैत छी
काहे
एगो मीटिंग केँ काम आ गेल छैक
त सुनियै ने अहा केँ
हँ
अहाँके छओ मिनट बात कना की
अच्छा करू करू देखू की होइत छैक
अहां केँ केना घूमे फिरे जाइत छि कि ना सोचै छै किना घूमे फिरे जायकेँ
छी लेकिन हमर बड़ा डाउट सॉल्व करय केंँ छैक अगर फेनो डाउट सॉल्व न होत हेतय त फेनो दिक्कत होइत छैक
ह्म
कर सकैय छी
आइ कए
आ जाइ छी हम तनि रखै छी काहकि तनि जरूरी छै मीटिंग
आछा सुनियैय ना हेलो
ह बोलय छी
पाँचो मिनट हो नहि जा दै छी
अरे हो गेल स्टार्ट हो गेल छै
ठीक बा आबै छी हम
ठीक छै